हेलो हेलो हँ हँ हँ हँ
बोलियौ क ने हँ आ रहल
अहाँ कै गो कार्य अभी बचल है
एक एगो आरो छै
ई मे अहाँ बात कर लेबै ने ठीक हो जायत
देखै छी ऐसे भी जो जेना कॉल करै छै ज - ब तक कोइ ने रसीव करतेे न तब तक हम केना टास्क पूरा होतेै जब तक हम किनकरो कॉल नहि करबै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
हूँ
हँ देखिय यहाँसँ अपने अपने लोक कार्य पूरा करि लेतै ठीक यहाँ दोसरके काम होतै या नहि होतै ई कोइ नहि सोचै छै से अपना अपनापर अथी रहै छै अरे एक दूसरे साथ बात करतेै तब तऽ आगे बढ़ते न है कार।
किनहीं को कॉल आर करै छी तऽ कॉल रिसीव करबे नहि करै छथिन
यहाँ तऽ जब हम बात करै रहियै तऽ हम तऽ मात्र दू आमी सँ बात कलियै रह एक एक नन्दनी से बात कलियै रहे आओर एक कोई लड़की फोन उठेलखिन तब उ हुनकासँ बात भेलै रहए ओकर बाद फेर हमरा आके कुछ मागबे नहि केलकै
नहि हमरा तीन गो लोक बात केलखिन हन न एगो नहियौ कॉल केलखिन त टास्क आ गेल हमर हँ दू गो तीसरा आओर
अगर अगर अहाँके कॉल कोइ रिसीव अहाँके कॉल अगर कोइ रिसीवो कैलेत ने
कॉल केलियनि कारण न
नहि तऽ आ
कॉल कलियै नन्दनी केलियै रहऽ सी कट द हमार क गेलै रह
हँ हँ ओह ने कोइ बात नहि छै अहाँ हमरा से बात करलिए न अभी आ कॉल काइटो देब न यहाँ क त मिल जाएत
ठीक अहाँ कॉल हम राखैत छी
ठीक